की हाल य सबीना महतो
हेलो हॅं बचू
ठीक छी न सबीना महतो तऽ
हँ बेचू कहू आओर
आओर सब ठीक से कहियौ अपन
ठीक छै दाइ ठीक छथुन
दइ दइो ठीक य काकियो ठीक य
आ बाबा
बाबा ठीक यए अहाँके ठीके ने
हँ सुन आय कहाँ दुना तोहर ए दाइ आर के अथी छै दाइके भौजी मरि गेलहुए
नहि नहि गलत अहूँ गलत सलत सुनि लै छी खाली अहाँके आओर काम धन्धा नहि यइ किी घरमे
कहल काए या हो आ कथी कहई छै
और सुनब अपन नैरा के हाल समाचार सब सुनबियौ
ठीक छै बिसुन कतय गेल छ बिसुन
बिसुन गेल यऽ चौक दिस आब आरभ हो गेलै बिछना ही
ओ आर कथी कहै छै। आमठी छह कि नहि
की कहियह कतहु छहौ कतहु नहि छहौ
आ कटहर फड़ल छौ।
कटहरो तोरा छह कनि मनि किुछ दस दस बारह को छ।
ह
सुुना म लागी ई भखुर का भखुर का भोज करै छ,
कथी करै छियै।
भिखोरी का न है भिखोरी का
हँ हँ
करै छ
हँ कहाँ दना बेटाके जन्मदिन छै, तऽ कहाँ दुना भोज करतै त सुनामे हम हमरो आ ल
दिमाग नहि छह कि ठीक कथी करबह मैथिली बाजयके अथी करह
नहि जेबिही तूसभ
नैय हम कयिला जैब हमरा कहलक फोन कऽ कऽ जेबै
तऽ हम कहि दै छियै तोरा फोन कऽ देतऽ
किया हम कोनो पेट लऽ कऽ छी, जे हम खाय ल अथी करैत छी, हमरा अपन भोज भा तऽ केओ खेबे नहि करैया
हम कहि दै छियै, सविता महतो के फोन क देबेला
दिमागना छौ, हरामी भऽ गेले हे रे दोगला
अच्छा नहि कहबै नहि कहबै छोड़ि देबै
आर कह गारि सुनऽ ल मोन नहि कर कोोन बात करयके छौ, तऽ कर नहि तऽ नहि कर
केहन छौ, उम्हरके मौसम एम्हर तऽ बड्ड गर्मी छौ।
ठीक छै,
आँ
ठीक छौ।
म गरमी छौ, किी नहि
बाप सम्बन्धे नहि रखने अइ एकर माय सम्बन्धे नहि रखने अइै आ ई हमरासँ हँसी मजा करत
की पूछै छियौ की बाजै छै। काटि देब फेर फोन तऽ
गर्मी छै कि नहि छै, गर्मी छै, नहि तऽ गर्मी रहतै नहि।
केहन गर्मी छौ, जादा छौ, कम छौ,
प्रचण्ड गर्मी छै, छतछर धूप उगल छै।
ह
इह मे तऽ आम पकते आम पक पाक क गिरते इह मे सुपक गोभी
तोहर गाँवमे आम भेलौ हे कि नहि
हँ दुनू जगह आम छी
तऽ जेे भी ही
नहि हम जेबै जेतै अपने ज काम लेतै घर तोरे जेतौ क काम लागल है
नहि तऽ काका के रहल छै बड्ड घुमै फिरैय खाली चौक दिस
ह्म पहिले ओकरा ओकर हम जिम्मेवारी लेने छियै कि जाउ ने जेने तोहर चचा छौ तेने तू बजबां तु चाचा चचा भतीजा एके रंगग के छै हम कहलियौ कि जे नीक बनबै
ई रविया लोहार के की हाल छौ रविया लोहारके
ठीक छौ बनेलकौ ह एगो चौकी य एगो पलङ्ग आ पीर ही बनव ला दलियै यए कथी कहै छै ओतबे के लेलकै यए तीन हजार रुपैआ एगो चौकी बनेलकै यए आ एकरा पीरही आ पल्ग बनेते तऽ पता नहि पाँच सए के रोज लै छै आ खाइ छै जलखै करै छै साँझ क चाह बिस्कुट आ सबेरके जल खाइ
तऽ जबी ने फिरियमे जा कहऽ देतौ
पाँच सए के रुपैआ ले छै ठीका पर दऽ देते तऽ कम पाई लेते एगो चौकी में क दिन लगेलकै या
अच्छा चले कोनो दिक्कत न छै बना देते ने एगो
तीन हजार मे चौकी नहि लऽ लेते तीन हजार ओकरा मिस्त्री खर्चा देलकै लकड़ी आ
तऽ फेर लक लकड़ी लकड़ी बर्बाद नहि भऽ जतौ अगर नहि बनेबीहीं
तब फायदा कोन छै जरा लेतै आदमी जाड़मे जरा लेतै घूर धुआँमे
तू दीमाग नहि छौअ तोरो गेय
आर कथी खेलां
खाना ह तऽ एखन दालि भात दू रंग के सब्जी आ उपर सँ कनि दही-
हू अ तऽ हमरा तऽ
क गुरु क के नहि छै, बेटााक के जन्मदिन ओहिमे जाब छलै।
चू
कह आने रह है क लाल यू क सवी न क बल है, तोरा तोरा दआ दे
कहिहेगा तू अपना माय के लऽ जइये य तो खायइ ले दली दरे तो
हमर मै तऽ दिने सा कूद रहल छै, कि जा जा
हँ तऽ लऽ जइयए हम पाइक खर्चा कऽ कऽ जेब भोज खाय लए से हम सए रुपैआ दू सए के अपने ने आनि कऽ खा लेब
नहि कहने रहे कि अगर टाइम मिलै तऽ हम फोन कऽ देबै नहि तऽ तू
आ हम चलि जेबौ
ह आब कहतौ तऽ तू जेे भी नहि
अच्छा लोकेशवा कतऽ छौ। लोकेशवा कतय छ ओ आ चदनिया
नहि पता आ गैरसविनामत हेलो अभीनााम त त बेटा की हाल छौ।
ठीक छै। हरामी दोग्ला त सुधरबही नहि ने रुो तऽ बापके आइ साँझमे फोन कऽ के कहै छियौ हरामीके एक बार कहै छियौ तऽ तू समझ नहि अबै छौ। कि तोर तरीकासँ बात करबही रे हरामी
की हाल छौ, से पूछल हए
हमर बेटा के कथी हाल छै, ठीके छै। आओर कहे
सवीना महतो हँसी मजाक के नहि बुझै हँसी मजाक नहि करतौ तो सवीना महतो
कि हम तोर पतििय ने छियौ। कि के छियौ। तू हमर सभ मजा कििया करबह रे
हम तऽ
बाप बाप के कहियो हिम्मत हमरा सब मजाक करतौ तू ओकर बेटा तू हमरा मजा करबे माय पीतिे ने सब मजा करै छै। रे हरामी
हम तऽ सब दिना सबसँ मजाक करै छियै पितियन हो पिति
सब मामी सब मजा करिहे
नानो नानी से करै छियै गे ओहिना
एतो मुकेशबा के कनियाँ ने तऽ चप्पल सँ दू चप्पल दिन देतौ आ दू चप्पल राति देतौ करिहे मजाक कनी
ऐं गे सुनय मे आयल एय
हँ
ई तऽ भायके बियाह ठीक भऽ रहल छौ
हँ तऽ कियै बियाह हेतै ने तऽ तोरो तूहु जेबही बरियाती मामाके ने
बजेबहि
कैले ने तोड़ो कहतौ ने कथि लैल नहि जेबही पीतिओत मामा छौ तऽ ले लेकिन मामा तऽ छौ ने पितिओतो छौ तऽ मामे छौ ने रौ
तू कहबिहि तभे जयबो नहि जेबौ
से कि बियाह कऽ लेलकौ तोहर मामा हमरा सभके नहि खोजलकै हमर भायसभ खोजतहु पाइ नहि रहने होइ छै मोन रहने होइ छै बुद्धि रहने होइ छै तोहर मामासभ जेना नहि छै
ह
चली ने
हमर मामा तऽ खोजनहिये रहोगे तोरा सविनिया गे सविना ए सविना तूं हु गदारे निकल लें गे सविना चलियओ गेलही चारि छीपी खाइयो गेलही आ तबो कहै छी कि नहि बजेलक एहि लेल कहै छियै कि छोट बुद्धि छोटे रहि जाइ छै सबिना खातुन सबिना महतो ऐं तऽ एनामे तूं चारि छिपली तू तऽ बैठ के खेलीह हमरा सामने आ तबो कहै छै कि नहि बज
हँ बड़ बढ़ियां तू कहलए गऽ जेयबे ने करबै जतय नहि हमरा कहतै बजेतै मोज्जर देतै तऽरौ
एखन की बजलहि सबिना महतो कि की करय नै जेबै
थुकहोला नहि जेबै अरथै के बात तू कहै छी जतऽ हमरा मान सम्मान नहि देतै ओतऽ हम जेबै ऐं हम थुकनाइयो नै ओतय पसन्द करय छियै हमरा अपने पच्छत्तर रंग के हमर खाना
खा पी लेलकै चारि छिपली कि बैठ कऽ माछ भात माछ भात चारि छिपली खा लेलकै ह कहै छै बजेबे नहि केलक
हम अपने कथी कहै छै जहिया तोहर माम के बियाह तहिया हमरा नानी के रहे बरखी रंग बिरंग के चीज रहे बनल
ह रंग बिरंगग के बनल रहै तऽ तोहर जे मछली चावल लेने बनल रहौ ओ खाल ल तू ग गेलो हम मामामे
हम कतऽ गेलियै ओहि दिना हमरा नानीके बड़ हम नहि गेलियौ तो चाचा गेलखिन
चल चल राख ख राख जदा बकवास नहि कर सना म त